हेलो की हाल चाल
से अपन कहिया
अप ओठी कहै छी की करै छी
पछो नहि सुूता क माहौल बनाबै छीिय
अच्छा
बहुे तककन हँ घेउरााक के सब्जी रोटी
जीरा के सब्जी हँ
ए चना छलल क
अच्छा चनू छलै
आ दो दवा त घीर मखन अ कह पंजाबो फर छै की पं्जाबी बन खाना ओ हन
अच्छा अहाँ
हँ तो की हमरा त निकन जाइ ब पेा त अबै छै बनब सब साग बना
अच्छा
आबु कहि आम प न बजे सरसो के सााग इतना मस्त ब पजार क कह हाथ
हू तऽ पंजाबियो से बनबै छै की
नहि ब जोट बना रहे खाना बना दिय
सच्चे मने बड़ा टस्टी बन होइ छै
नहि नहि हमरा जेन बनाबै तहन कहब
पनीरके पराठा
ह्म आओर सहिए
आर सब बढ़ि है बौएके मुँहमे अटका देलियै ने
हू
फ ओन सटिका देलियै ने ध्यान नहि देलियै अहाँ से
ए देबै क
हँ तऽ हम चलियै ओहि रूममे तऽ अहाँ ध्यान देैतियै ने बच्चा ल अचछा बता तऽ अटका देलियै जााक
ह्म आओर सब कह हो होनो सब कोन तनाल से क तूस
नहि की फोन करतै म केने छलौ के
हू
आ यहाँ घिउरा के सब्जी य दूध पुआा खेलियै से बिसरि गेलै
खेलियै दूध पुआ ई म्त एकदम कष्ट च जगह लागै छै की कहू मन तऽ एखनो खाली जा कऽ फ्रीज मे निकाल सबटा खा गेलहुँ चोराके त की करू
हँ ियल भऽ जात त जाके कचड़ा फकल
म कचरा फेेक बलाा नजर आबै छी
ह जाक बत जााक कचरा फेकय
अच्छा
बहुते कचराा धर छै कचरा वलाा एते बारे
महको लागत घर सब तक फिर कहब घर महक कि अती होइ य तऽ ओ होइ यै त बीमारी नर बीमार दौड़ कऽ एम्स जाउ दौड़ कऽ पी जी आइ जायब सब फरी होइ छै जाउ काज ताज करावस नहि त त क सु रहै छी ह एना कोइ लुक बै लय
अच्छा जाउ उठू फेेक आ पेट दकले ने अपन तो ने सनग निकल जाइ से
की बुझबै
नहि बोझ भै के निकाल के देने छै
तऽ ई सब विरासत के चीज चे अओरत जायत रातमे ठण्डा पइने पियै छैय बुझलियै। पेट ठण्डा जायत ने त फेर दिक्कत हैत, त छी छी करऽ लगाब दिन रति भर ए सी मे सुततै छिया। दिनमे पूरा रौदमे घुमै जे
तऽ हमहु तऽ राइतेमें ए सी में रहै छियै दिन भर त एकमे रहै छी।
आही दिया कहै छी हम अपना दिय थोड़ी कहै छी।
ह त तऽ बैर ने अपन बैसल खुर्सीप
हँ तहन की करू तऽ? काजे हमर बैठ वाला अय तऽ जाउ जाउ जाउ तना कचराा सब फेेक दियौ जााक ठीक ने।
कलीय बात। चुप चाप जाउ उठिक कचरा फेकके आउ जाऊ उठू समय दे
हू
जाऊ उठी के जा
ए बन्दर सब होतै जा
कचराा सभ फेकैके छैय आ देखब चुट्टी नहि होय नहि तऽ बकुटि लेत पूरा हाथ पैर सब। बाबू पापा द चॉकलट दिन के दिन जब पापा जाइ छथिन तऽ ऑफिस कितबो नीन्द में रहत सटसे उठि जायत पापा ऑफिस दे दो
अच्छा
दै छैय पैक
हू
अर
बन्दरो अइ बाहर?
नहि
देख के जाब बन्दरे रहै छै बन्दर रहै छै प्राय बन्दर झुलै छलै ह्म ऊपर एसी वला बचा क रखब पड़त हो खर अथी चाही एहि बेेर चलब तऽ मिथिला हाट चलब घूमऽ
ठीक छै
हँ एहि बेेर चलू तऽ अपनासभ मिथिला हाट चलै छै ए त ए तब ओत सब बना मिथिलला है
हू
की
ठीक छै चलब
ह कथी छै चल मल म मेत चलब आ ओतऽ से सबगोटा चल क ओतऽ से नजदीक पड़त की दूर
नजदीकके
हँ तऽ ओते छै चल
अच्छा
झंझारपुर केमहर छै से
ओ छै मने क
आ अच्छा दरभंगासँ दूर छै
हू देडढ़ दू घण्टा नहि नहि फोर् लिन बनि गेलियै कममे टाइम लगत है
कथी
कम मे टाइम लगतेै पहिले लागे छल दू घण्टा ढाइ घण्टा
एसी नहि बनत
हू
एसी जक बन्द कॉलेज
अच्छा
ते लगबै छै आओर कहू
लाइट सब बन्द क
हँ
लाइट सब बन्द
ह कऽ दियए सब एक ग्िलस ठणडा पान ने ए सिडी केेल
ह्म
आ बौआ जे क्रवन खाग गेलेन सेके नानी त
निकलि जेतै क
हँ हेलो जे च चसे न
निकलि जेतै
निकल जेतै कि
हू
हँ अपनासभ चलब मिथिला हाट गमे की ठीक छै आओर ओतय गेल छियै दरभंगा के मन्दिर दरभंगा से आगा छै अथी महादेव के मन्दिर जे विद्यापति दोराा बन बनब छै
उगना महादेव
उगना महादेव हह गेल छीिय अहाँ आने गेल छियै ओ हमरा तऽ बौआ छल पेट मे उगना ह बहुत छोट इनार में से पहिन लियअ आ तब जल चढ़ाउ न महादेव
ए हमर म तरा घरमे छै
ओ तऽ हमर भगवान छथिन घर
ह्म आर को
ह सब ठीक छै त अहाँ जेबै उगना महादेव
की कर
जल चरब आर कथ कर
ठीक छै इछा् अच्छा आओ कहियौ चलू सुतै लए नींन्द आबै छीिय हम
आँ
आब सुताऽ छललो
आौ अथी आटाके रोटी नीक लगैए कन
आटा के रोटी कोन आटा के
ह बंगा के जाट
बंगा हँ ठीक छै
करिया करिया करी लागै छै मल्टीग्रेन आटा छै ई सब
एहि ठाम के लोकल छै
हू कनी करिया करिया आटा
ह कि भऽ गेलै
एक गिलास एक गिलास पानि लऽ लेब बड़का गिलास से आ नहि तऽ बोतल हैत बोतल हम धऽ के एल छियै ऊपरमे लऽ लेब
फ्रिज
ठण्डा बहुत छौड़ा आर फ्रिज बन्द कऽ दै यै
आरो न किछ
आ
नहि किछ
ठीक छै
राखू ह्म